हँ कि हल चाल
हेलो
हँ कि हाल चाल
हँ राधे राधे
राधे राधे की होइ रहलै
हँ उठि गेलखिन की
हँ ओठि गेलीये
ओ
की की
हँ हँ आब स्कूले जतै
कए बजेसँ छै
हमर आठ बजेसँ दू बजेके छै
ह
आ शहर रहल लै या
नओ बजेसँ छै हमर आरके नओ बजेसँ जाइ छै हं नओ बजे से दू बजे तक जाइ छै
दू बजे तऽ गइ छी दू बजे छुट्टी हो जाइ छै
हँ दू बजे छुट्टीगो के हो जाइ छै एगो साढ़े तीन बजे छुट्टी होइ छै
अच्छा दुोनू दू इसकुल मे पढ़ै छै कि
हँ दोनू दूगो इसकुल पढ़े छै एगो सरकारी मे पढ़ै छै कनि प्राइवेटमे भी छै
ओ ओ
ह मौसमो तऽ बारिसेवला बनयले छै
हँ मौसम अच्छा लगि रहल छै ई बात है अच्छा लागि रहलै ह नहि पड़े पानि ऐसने रहै ते अच्छा लगते
छतो कनक केल एत छत छत तोरदै
बस
की करी किुछु समझमे नहि आबै छै आ जाय पाबै नहि छियै लाबै लए
हू
अकेले आबे छ अकेले जाइ छै
हँ त लैकन बुतरू ज रचाइ ले छै आ पुछ
हँ
अछि सब नहााय धोए क जा है ने स्कूल
हँ सब नहा दै छै पीस दै छै पूजा उजा कर कऽ जाइ छै नओ बजे छै तऽ ह
हँ अच्छा रहै छै नहाय के जाइ छै
हूँ
नहााय फिर भी जाइ छै हमरो पूजा पाठ कर ले छीिय तब जाइ छी
नाश्ता बनै लगी
बना ह चना घुघनी है रोटी ओहे ब बस असर कि छैे ने बना दे ठीके छै चना घुघनी रोटी बना देबै लंच ल चलि जेत
हँं तब की सब चलि जाइ छै तबे काम होइ छै घरमे
निश्चिन्त होइ छै आदमी हह त पूजा पाठ सब होतै हम स्थिर से करे हमरा सब ऐसो देरे हो जाइ छै आस्ते हस्ते करते करते निश्चित र करै
ह
जल्दी जल्दी ओतेक नहि होवाबै छि कम पहिले जेैसेब स्थिरे से करते रहलहुँ अपना दू बजे तक एऐते तऽ अपना आराम से काम करते रहे
हमहूँ आर य सब चलि जाइ छै तबे कुछु करै छी चलि गेल तब अपना ओहो जाइ छथिन साढ़े नओ बजे कुलके एके लगब आधा घंटा आहा के आगे पीछे होइ छै
अच्छा अच्छा
ई लकन बुतरुक चलि जाय छै नओ बजे तक दोनो एक टाइ एक टाइम में चल जाय छै आ हुनकर साढ़े नओ बजे रहै छै ओहो अपना चलि जाइ छथिन तभिए अपन काम कलहुँ हू हँ त ओ खाली तब घर खाली होइ गेल तब केना केलहूँ धीरे धीरे
हमर तऽ लेय कनके परीक्षा क कारण कहिना होतै
ह हमर आरके तऽ टेस्ट होलै टेष्ट होलै इधरिये कल्ले परसू खतमे होल छै टेस्ट टेस्ट चलै रहे
कोन कोन पढ़ाइ होबे छै सब जाने चीज लेकिन ल
ओतना दिन गर्मी छुट्टी रहलै गर्मी छुट्टी के बाद तुरत टेस्ट लेलकै
हुँ तऽ पढ़ाइ होबे केलै टेस्ट ले लेलकै
हू ओसी लेबे करै छै
ई सबके पढ़ाइए मे तुरन्त तुरन्त परीक्षा हमनी हलै ई दूगो परीक्षा होइ रहै हो जाय रहै आज कलके पढ़ाइ समझमे आबै छै हँ हँ पढ़ै छी
हँ
पढ़यो सब नाकर नुकर का पर की करलक ट्यूशन पढ़वे लऽ मास्टर आबे छै दस मिनट पन्द्रह मिनट तऽ सब खोजेमे लगाबै छै कॉपी कहाँ है किताब कहाँ है लगै छै कहाँ से भुलाई कहाँ जान बुझ केऽ तऽ ककरो ई लगलो तऽ बाथरूम से अबे छै बड़ी लेट सँ त मास्टर काइल खुना कहे अभिये सब कह रहा है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे हमको सब बहाना टाइम पास कराबै छै पढ़ाइ समझबे नहि करै छै की हेय महत्त्व
ठीके कहे छथिन ऐसी करबे करे छै हमर तो आरो पक्का टाइम पर जाय छै हम तो बोलै छियै कि रे पाँच मिनट पहिले जो पहिले चैल जेबही की जादे थोड़ी पैढ़ लेमही तयो नै सुने छै नइ नहि चार बजेगा तब न जाएंगे
हु ई नहि कि पहिले पाँच मिनट समय समझे तैन कि हमर पैसा लगेना पड़ न
लेकिन ई छै कि मास्टर बढ़िया छै तऽ ओकरा बढ़िया से जेय बजे जाइ छै ओकरा ओतना धरिये ले छै कि रुक तो ओकरा रुकइए कऽ पढ़ाबे छै
हँ तब तऽ ठीक
ई नहि कि हम टाइम पुरलो भेज देलियौ से नहि करै छै
अच्छा तब तऽ ठीके छै
तऽ आरो
सब छै सब ल गेलखिन ह ने हमे अभी उठबे कलियै कहऽ नहि हम अभी उठबे कले छियै
हमूँ ईसभ चलि जेतै तब झाड़ू चूलहा पोछि दै छियै किचेन बाहर सोर के खाना के नास्ता दे दै छियै तब फेर बाढ़बै अपन बरंडा - उरंडा सभ सबचीज बाहैर सोर केऽ बर्तन बासन करबै
हमरो तनि मनि एने ओने करबै तब ओ सभको उठेबै सुबह साढ़े सात आठ बजे ऐसे उठै छै
हँ नै तऽ उठेस का फेरोबाइल ले छी बच्चा उठियो जाइ छै उहे करै छै हमरो क न
ठेमे उठते ओकर बाद सब नहेते हँ औसी करबे करै छै
हं
देखैछी हमरा तो रातो वला सब्जी बचल छै
अच्छा गरम करके द
नै नै नय दै छियै राते वला नय दै छियै म मौसम तब रातेवला मने घर मे खाय ले छै अभी जैस कि हमेर खाय लेबै
हँ तऽ की करतै खेतै ने
खाली एकरा ले त कुछो बना दे
कय कन बुतरुक नै लेकिन ह कोइ चीज बर्बाद नय होल दै छै अफसोस लगै ल ओै छै बर्बाद नय होना चाहिए अनाज खाना पीना कै स कोइ फायदा छै कोइ फायदा नहि ये खाना पीना के लए कितना आदमी परेशान छै बेरुाद
नहि त
हमरो इह कहना जतने र खाय रह है हँ इहो ठीके रहतै बनबे ने पड़तै सब्जी खरचन हो जाइछै
सत्तू भइरके अभी दू दूगो बनाय देबै आ सॉस छेबे करै वही द देबै लै जेतै अपना लाग जतै लन्चमे अपना लाग जतै
सस दै द पर ने खुश हो जाइ छै बच्चा
हँं त बेटबाके तऽ इसकुलमे खानो ने दै छै लेकिन नय खाइ छै कहियो खयलक कहियो नइ खाइत छै
कहियो बढ़िआँ लगै छै तऽ खा ले
हँ आ कहियो नइ खाइ छियै कि नहि ठीक बनै छै कि
हं हं मन नहि भर छै त नय खाय छी
हं ओ
लेखनके जबरदस्ती भी नहि ने कइरसकै छियै जे बुझाइ छै से करै छै लगै छै कि परबे करतै ने मौसम तऽ बनलै लगै छै कि पानि पड़बे करत
हं मेघ तऽ पड़बे करै छै रोजे तऽ पड़बे करै छै कतेक करै छै
लछन वैसन लगि रहल छै एकरर क स्सकुल भेज दे तब पढ़तै त ठीक छै हे
हँ नय तऽ करत की स्कूले नै जैबो होय
वे हँ
ह
वसेहीसँ चर खोले रह हम इसकूल रहे पानी परे लगले जब नहि गेले त बस छुटो गेले पानी दिन भर परेशान बे ले होलो
त बड़ ओहि सब फेरेमे रहै छै कि कैसे की होइ छै कि नै जाउ
हँ
लेकिन इसकुल अभी नागा नहिए करयके छै
नै नै न आब कह एते दिन तऽ छुट्टी होइ गेल छै
तैयो ई आर सब चाहै ने छै कि छुट्टि मनेले से ने बात हो जाइ छै हं ओहि ल ओस करैत रहै छै
अं छ
हमर घरो चुएै छै करकट वला जे घर छै ने
हं कैसे ठीक से नै बैठेलकै की
फूइट आर गेलै जंग खा छै जंख भायजाइ छै ने पानी से तऽ उहे चुए लगै छै
पर रहे छै कलरफुल लगैले रहे छै सबैया हमरा सब लगेे
हं ओर ओ आर महंगावला आबै छै ने हमर सस्ता वला छय ओहि स ने पीना वला रहै रहै ओहो
पेंट करल छ ब्लू कलर से एकदम बढ़िया ह हमर बगल मे लगैले छै अच्छा कुछु नै फूटटूट होबै छै देखरा सचा हँ होय रहल छै त तैयारी तैयार हो रह हँ
सब इसकुल जाय रहलन हन ने
हँ हँ हं
हँ ठीके छै ह हमहु जाइ छियै उठाबै लए ठीक ने हं ठीक छै रखै छियै हँ राधे राधे ठीक